हँ
हेलो
हेलो
हँ
अहाँ कहाँ से बोल रहल छी हेलो
हम सतिहारा बजै छी बजै छियै हम सुथियारासँ बजै छियै
कोन जिला भेल अहाँके
मुजफ्फरपुर जिला वइल
ओ की नाम भेला अहाँके
आँ
नाम की भेल अहाँके
बोललियै अहाँ
अहाँके नाम ह
हम्मर हमर नाम अन्नु भेल
एहि पर रीना देवी सेहो करै छलै
ओ हमर मम्मी के नाम है हँ
अच्छा मम्मी मम्मी के न नाम से काम करै छलियै न
हँ मम्मी के नाम से ईमेल बनल हइ तऽ मम्मीए के नाम से ने काम होतै
आओर सब बताउ अहाँके की की खााय मे पसन्द छलै
आ खाना खायब पसन्द ह
की पसन्द भेल ई पूछ रहल छीिय अहाँस
हँ डाल भात चोखा
ओ बड़ सस्त खाना पसन्द कल छल ने
सस्ता खाना नहि कहते न कहै छै एकरा बिहार के खाना कहै छै
अच्छा बिहारके खादा ओ तऽ भएबे कै तऽ दाल भात चोखा तऽ बड़ सस्ता भेलए छलै ने आ ओ कहलियै कि अहाँ क भाय बन
हम तीन भाय बहिन छियै
ओ औरो घरमे ठ केे लोग छल नहि
हमरा घरमे आ मम्मी पा प्पा दादा दादी एगो फूआ पुआर तीन गो के शादी हो गेल हई आ एगाररो एगो फूआ एल हथिन हैदराबाद से
ओ तऽ हैदराबादी बोलै छलखिन हैदराबाद केे तऽ
आ
कुछ हैदराबादी आर डिश बना क खियएले ह क ने
हँ खियलेथिन बोंडा
अच्छा कैसन लागल गणडाे स्वाद
निीमन लागल
ओ हर पेट खेलियै ने
भर पेट खालिए
ह आओर सभ बताउ अहाँ अपन पसन्द नापसन्दके बारेमे अहाँके की की करयके पसन्द छलै की की नहि करयके मन छलै अहाँके
आ हँ हमरा तऽ मोबाइल देखना पर सन्धाय
मोबाइल मे की देखै छलियए म्मी
हँ यूट्यूब पर दे ए पर कुछो कुछो देख लय हय
शॉर्ट्स वीडियो देखै छलियै कि कोइ रेसिपी आर देखै छलियै कि पढ़े आर वालला देखै छलियै
सब मिला जुला कर देख ल ले
ओ धरवाहििक आ अहाँके कोइ पसन्द छलै किी नहि धरबाहिक आर कोइ पसन्द छलै कि नहि
कथि दरबइ मतलब
सीरियल जकरा कहै छलियै अहाँ सब
हँ ओ तऽ प पसन्दे हइ पति ब्रह्ममचारी
अच्छा अभी तऽ नया साल के छलियै पति ब्रह्मचारी पसन्द कर छलिए ना खूब मन लगै देखय मे
कि नाय भल त तेरा सालकेती हेतीये
तेरह साल के भेलियै ताहि से त पति ब्रह्मचारी देखे छलै न खाली समझ जाइ छलियै पति ब्रह्मचारी के
जे जे पैंट जे जे पैंट पूछी से से पैंट बता देबो
आओ
गोड़े के भा सब पे आ जा अहाँ आबु बोलू
अच्छा हँस रहल छी कल्ला
हसी आर रहल एला हस रहे र
हँ हँसना भी एगो ब्याने छलै
ओ हमरा तऽ पते न रहलै
हँ हसबै तऽ देह हाथमे ताकत आब ज्यादा
हँ हूँ हसल करी
हँ हमहु हसल करय छलियै
ओ
आओर बताउ अहाँ सब
आउ तऽ ठीके हइ अहाँ बताउ अपन
हमरो ठीक छलै हमरा बेटा छलै ने बड़ी परेशान करै छलै
की नाम है अहाँके बेटी टाके
मयंक राज नाम छलै
अब नीक नाम है
हँ आ मानसी सिंह छलै
आ कोन बार है दाइ की बौआ
दाइवर छलै मानसी सिंह
ओ ठीक हइ न
हँ ठीके छलै अहाँ आर बताउ ने अहाँके परिवार सभ ठीक छलखिन ने
हँ
ह्म
तब घर मे ठीके है
अच्छा
ह ह हँ ठीकीक ह
की क रहल छी
कुछो ने अही से तऽ बतििया रहल छी
कोइ कोइ बोलै छलखिन बगलमे
हँ खाना बन रहले हे
ओ के खाना बनबै छलख
कि फुआ आउ ने मम्मी
अच्छा तऽ दुनू तरफ की की खाना बनि रहल छै
एक तरफ आलू भिंडी के सब्जी बन रहला है एक तरफ आलू के भुजिया बन चुकल है आ आटा सना रहल है रोटी बनावे ला
हँ ठीक है खिलाउ हमरो आरके गरम गरम रोटी
सु तू है तू तऽ तू ने खिया क किया ओ
की क रहल छी अहाँ ह
पूछ न हम उने बतियाए रहियै अहाँ बोलू ने
हँ ओन्ने बरट आइ रहल छलियै ने
हँ
ठीक छै हमहूँ अब जाइ छलियै दाइ के कम्प्लेन आर बनवा क पियाबै छलीै पियाबे ल दही
हँ हँ ओ जरूरी है
ह नहि तऽ सुूत रहतै तऽ नहि ने पीते से चलत द दादा हमर बेटा के आवाज सुने छलनिय बोले हे दादा
हँ
बौआ आब जोकर बना क देखै छलियै इधर आब आओर बोलू आग ब टास्क नहि पूरा भेल छलै
हभी त तासक शुरू ह होलै हँ
हँ तऽ अहाँ जल्दी जल्दी पूरा कर लिौ फोन कर करके सबके
हँ ठीक
ठीक काद गो न्बर के जरूरत है तब बोलब नर हम पास है दे देम बात कर लेम
आ ठीक ज ठीक है रखय छी तब न अ द दू मिनट बाकी ठीक है अब ह आब हम आब हम अहाँके फोन करब दूगो मोबाइल से तुरंत इमीडियएटली
हँ ईमिदिये की होइ छ्लै इमिडीएटली के मतलब हमरा आरके नहि समझै छलियै
तू बोल्बी सा कुरान
अच्छा कनख जल्दी से करेब
हँ
ठीक है दस मिनट होए दू पहिले
अभी आधा मिनट चलय दियो
हँ दू हम पति ब्रहमचारी भी छूट र आर अभी कल कट तै ने कह
अच्छा सिरियल छुटल जाय छले ना
हेलो
हेलो
हाँ के सीरियल छूटल जाइ छले देखे के
त न
अहाँ अभी बोलिलै कि पतियो ब्रह्मचारी छुटि गेलै हमर देखबो नहि केलियै
हँ
आ ठीक छलै रखै छी
ह